जय झूलेलाल राधा स्वामी दी।
जय झूलेलाल जय झूलेलाल।
केहड़ो हाल चाल?
बढ़िया बढ़िया तांहां ॿुधायो सभ बढ़िया मज़े में?
बस शुकु्र आहे मालिक जो तांहा ठीक आयो घर में ॿार बच्चा?
सभ सभ मज़े में सभ मज़े में आऊ तांजा ॿार वग़ैरह बढ़िया मज़े में आहिन?
हा हा मालिक जॾेया सुठे नमूने हिक नौकरी कंहे। हिक जॉब ई तो करे ॿियो अञा पढ़ाई प्यो करे।
अच्छा सुठो सुठो बढ़िया बढ़िया ॿार लॻी विया बस। पाँजे कम ते ॿियो छा खपे असांखे।
बस हिकड़ो तो आहे तिंजी पढ़ाई पूरी थिए त हुन। के म किथे न किथे नौकरी अॼकल्ह बिज़नस में त दम रहियो कोन्हे।
बिल्कुल सही ता चओ भेण बिल्कुल बि दम ई न रहियो आ बिज़नेस त सभिन जा चौपट थी विया आहिन।
हिक त ऑनलाइन वरी ए आई। त एहड़ा कम माण्हुन जा ख खुटिया थव की बाक़ई में। पहिरीं जेका डाटा एंट्री थींदी हुई माण्हू कंदा हुआ। त माण्हुन नौकरी मिली वेंदी हुयूं। हर सभ कम ऐ आई हिसाब अलहाए केंहड़ा केहड़ा टूल आया अथव।
हा उहो ई आह न अॾकल्ह ए आई ॾाढो ट्रेंंड में अचीयोआ। हुनन जी वजह सां त सभिन जा जॉब खाइजी वया आहिन। नौकरियूं हली वयूं आहिन यांहा तक की बिज़नेस त बिल्कुल ई ख़तम थी वयो आ।
उअ ई त वॾी वॾी हा ॾिसो था। हिक खां पो हिक अलाए केंहड़ी केहड़ी साइटुन तां। हिन तां उ शॉपिंग कयो डिलिवरी फ्री थव। सस्ते में थव ऑफर थव अलाए छा छा ता ॾेखारीन ता। पो माण्हू सोचे थो जॾेह घर वेठे एतरा सामान तमाम मिलन था त ॿाहिर छो वञजे।
बिलकुल बिल्कुल सही ता चओ। हाणे उहोई आ न असांजे हिनन जो बि हले कान थो बिज़नेस त उहो ई मां बि सोचो आ। की घर वेठे कुछ न कुछ त कयां त इन करे। आइस्क्रीम पालर खोलण जो कयो आ।
अरे वाह! तमाम वाधायूं हुजंदव तव्हांखे।
हा तां हा हा मां ई थी खोलां पई। मां ई वेंदस हुन पार्लर में आइस्क्रीम पार्लर खोलियो खोलंदम। हाणे बस अॻले हफ़्ते हिन जो ओपनिंग कराईंदम।
हाँ हाँ, तमाम बढ़िया।
हा त मां सोचो तांखे इंविटेशन कयां। त पो तां अचजो पूरे परिवार सां गॾ ॿारन खे बि वठी अचजो भैया जन खे बि वठ। वठी अचजो।
ज़रूर ज़रूर तव्हां त एहड़ी शइ खोली थव। गर्मीअ में जेके कोई थधकार मिले त ॼण माण्हुन खे अल्लाह मिल्यो। इ त तमाम सी चोगय वय।
हा हा उहो ई सोच्यो। की न गर्मीअ में त आइस्क्रीम नंढो हुजे वॾो हुजे ॿुढो हुजे सभ। खाईंदाइन सभनिंनखे आइस्क्रीम त फेवरेट हूंदी आ।
हा ॾादी जाम वणंदी आ त तां मूंखे ॿुधायो। केहड़ा केहदा फ्लेवर रखिया थव देसी विदेसी?
हा हा तव्हांखे ॿुधायांव थी मां हिकु वनीला शाही रखियो आहे। उहो बि शाही टुकड़े सां गॾु थोरो बहुत उनखे मिक्स करे करे ॾींदासीं तव्हांखे और हिकिड़ो अथव चॉकलेट फज ब्राउनी जेको ब्राउनी सां गॾु ॾिब जीअं ॿारनि जो जेको फेवरेट हूंदी आहे न ब्राउनी उअ
अचछा
हा तंहिंखां पोइ अथव स्ट्रोबेरी चीज केक थी विया बटर स्कॉच क्रंच थी वियो मेंगो मस्तानी उनजे मथां ड्राईफ्रूट ऐं चेरी विझी करे ॾींदासीं तव्हांखे तव्हां खाईंदव त चवंदव काथे खाधी ई कान्हे अहिड़ी आइस्क्रीम त
वाह वाह मुंहिंजे त मुंहं में हींअर सां ई वेठो पाणी अचे। असांजे घर में ॿारनि खे पसंदि ईंदी आहे। उह फ्रूट वारी न रोलर वारी हलाए करे। फ्रूट जो फ्लेवर ईंदोव उहो बि अथव तव्हां वटि
हा हा उहो बि रखी आहे उहो बि मिलंदव तव्हांखे फ्रूट वारी घर जी जंहिंमें रबड़ी वग़ैरह बि लॻल हूंदा हुआ। और मटके वारी कुल्फी बि मिलंदव ऐं हिकु नओ आइटम रखियो आहे। तंदूरी आइस्क्रीम जो नालो ॿुधियो अथव?
तंद दूरी बला असां त जॾहिं बि ॿुधो आहे तंदूरी कबाब तंदूरी रोटी तंदूरी फलाणा तंदूरी चिकन तंदूरी ई हू तंदूरी भला कोसे संगे तंदूरी आइस्क्रीम कीअं नालो आहे भाई?
अरे तव्हां वठी त ॾिसो हुनजे मथां स्मूकी फ्लेवर करे ठाहे करे ॾींदासीं। तव्हां ॾिसजो ऐं खाइजो पहिरें। पोइ तव्हां ॿुधाइजो की हुनजो फ्लेवर कीअं लॻव तव्हांखे? ऐं हिकिड़ो पान जो शॉट बि रखियो आहे गुलकंद प्लस आइसक्रीम।
वाह वाह तव्हां त वाकई जोराएते जोोराएते त नाला अहिड़ा ॿुधाया अथव। की केरु माण्हू जेको न ॼाणे उह ॼाणण लाइ बि तव्हां वटि अचे। मूंखे त उहो तव्हांजो नालो बढ़िया लॻो तंदूरी आइस्क्रीम भला।
हा हा तंदूरी आइस्क्रीम। अॼुकल्ह ॾाढी ट्रैंड में अथव इीअ आइस्क्रीम तव्हां ॿुधियो न अथव?
अरे मूं किथे ॿुधयो व ई थो ॿुधायां। हिकु ॻाल्हि ॿुधायो जो तव्हां कोयलो रखंदा त स्मोकींग में त आइस ॻरी न वेंदी भला
न न उहो ई त जादू आहे भेण उहो ई त जादू तव्हां ॾिसंदव की मां कीअं थी ठाहियां। हुनखे स्मोकी फ्लेवर कीअं थी ॾियां उहो अची करे तव्हां ॾिसिजो। पोइ ॿुधाइजो तव्हां मूंखे कीअं लॻव तव्हांखे तंदूरी आइस्क्रीम?
मां उहो ई सोचियां पई तव्हां डेमोनस्ट्रेशन त ईअं विवरण ॾियो पिया जॼनि सस्पेंस मूवी जो थ्रिलर ईंदो आहे जॾहिं। भैया हिते अचजो पो अची ॾिसजो त असांजी तंदूरी आइस्क्रीम आहे केहड़ी मां तव्हांखे लिखी थी ॾिया तव्हांजी मार्केटिंग स्किल ॾाढी सुठी तव।
हाणें मार्केटिंग न कंदासे त असांजो कीअं प्रचार थींदो। अगर इहा असां न ॻाल्हाईंदासीं त तव्हां त तव्हां मुंहिंजी भेंण आहयो ॿॿेए खे मां कीअं हुनखे पांजी तरफ़ अट्रेक्ट कंदीमान की न अचन अंऊ खाई ॾिसन।
पर मां सच्ची ती ॿुधायांव दीदी मूंखे तव्हांजी हिन क्वालिटी जो पतो ई न हो की तव्हां हिन स्किल में एतरा सुठा आहयो ॾिस ॻाल्ह ॿोल त पतो पए की न वाकई में सभिन जे अंदर क्वालिटीस हूंदियूं आहिन छलक के बाहेर आडें मां ॾाढी ख़ुश आहयां। ॿीं तव्हां केहड़ी ॿुधायो पान वारी ज़रा वरी ॿुधाइजो।
पान जो शॉट बि अथव जेंहमें गुलकंद प्लस आइस्क्रीम मिलंदव। अंऊ अगर तव्हांजी सस खे वठी अचो पंहिंजी सस सहुरे खे ॿिन्नि खे वठी अचो त हिक खीर वारी आइस्क्रीम बी तव जेंहमें चांवर अंऊ ड्राई फ्रूट विधल आइस्क्र आइस्क्रीम थींदी आह न। इहो नयो फ्लेवर तव उन्हन खे ॾाढी वणंदी इहा वारी आइस्क्रीम त।
तव्हां त ॾाढा हुशार आहयो। ख़ाली खीर खे खाली ॾमाए छॾयो त खीर वारी आइसक्रीम थी वई चांवर वारी खीर जो भर्जन तव्हां मटे रखयो तव।
न न हुनमें चेरी विधल हूंदव। तेंहिखां पो ड्राई फ्रूटन जो एतरो तव्हांखे बी मिलंदव की न त अथस न दंद वंद त हूंदस न तव्हांजी सस खे चॿाए सघे जेको?
असां खीर में त ड्राय फ्रूट विझंदा आहियूं। खीर वारी हा हा हा त खीर वारी आइसक्रीम थी वई तव्हांजी।
हा हीअ खीर वारी आइस्क्रीम ठही वेंदव। तव्हां ठाहे त मतलब अचजो पेहरी। खाएजो पो तव्हां ॿुधाएजो। की हिन में छा फर्क आहे तव्हां जेका घर में खीर वारी उहा खाईंदा आहयो। जेका चांवरन जी खीर खाईंदा आहयो ऐं हिन आइस्क्रीम में ॿिन्नि में आखिर फर्क छा आहे?
न- न हार त ज़रूर पक पकिंदस ताकी मां तव्हांखे ॿुधाए थी बी सघां। क तव्हां खीर खे खणी ॾमाए करे ॾिनो अथव या तव्हां नयो फ्लेवर ॾिनो तव ही त चेक कराइ अचणो ई पवंदो।
हा -हा अंऊ बचपन में जेका असां ऑरेंज जी केंडी खाईंदा न हुयासीं जेका पन्नीअ में मिलंदी ॿी रुपए वारी।
हो त चटे -चटे खाईंदा हुआसीं। पो हिक ॿे खे बिल्कुल जीब ॾेखारींदा हुआवासी। मूं ॻाढ़ी वरती मूं ऑरेंज वरती
हा हा हा त उहो बि अथव उहो बी ॿारन जे लाए मां रखी आहे।
वाह रखयो त आइटम सभ हिक खां हिक तव।
पनो बी याद अची वेंदो पंहेंजो। त, ॿारन खे ॾिसी, ख़ुशी थींदी आ न।
सही ता चौ, न पर न वाकई आइटम तव्हां जेका मूंखे ॻिणाया कुछ आइटम त मूं त ॿुधया ई न आहिन, त मां त सभिन खां पहरीं ही एप त शुरू में खोलियो अथा, त कोई ऑफर वाफर ईंदा?
हा हा, बिल्कुल बिल्कुल, हिक स्पेशल ऑफर रखयो आहे। हिक ख़रीदण सां, हिक आइस्क्रीम वठंदव त हिक आइस्क्रीम फ्री मिलंदव तहांखे।
अरे वाह! हिक सां हिक फ्री वारी आइसक्रीम घणन ॾींहंन ताईं ऑफर अथव?
इहो मां रखयो आ, पंद्रहन ॾींहन जे लाइ ऑफर रखयो आहे। शुरूआत जा जेके पंद्रहां ॾींहं हूंदा न, हुनमें इहो ऑफर हलाईंदस मां। पंद्रहां ॾींहं त आहे, त तहां आराम सां अ अचो भले तहां, चा अॻले संडे ते ओपनिंग आ, त पर ओपनिंग ते त ज़रूरु अचो ई अचो, बाक़ी पांजे मिट माइटन खे थोड़ो ॿुधाइजो, त उहे बि ईंदा।
ज़रूर ज़रूर, मां त ओपनिंग में ईंदस ई ईंदस ओपनिंग में फ़ाइदो आहे की, तव्हां जरी जरी आइस्क्रीम सभिन मां टेस्ट त कराईंदा ई कराईंदा।
हा हा, बिल्कुल बिल्कुल।
मूखे हिक ॻाल्हि ॿुधायो, तव्हांजे हिते न आइसक्रीम पार्लर में, होम डिलेवरी जी बि कोई सुविधा अथव?
हा हा, बिल्कुल सभु सुविधा मिलंदव तांखे।
अच्छा, त जेकॾहिं मूखे, तव्हांजो कोई फ़्लेवर घुराइणो हूंदो मां तव्हांखे फ़ोन कंदस, त तव्हां घर ॾयारे मोकिलींदा मूखे?
हा, उहो अ छाहे की न उहो अञा माखे अ अठ ॾह ॾींहं लॻंदा, स्विगी ऐं जोमेटो में विझण सां। पो तहांखे, डिलीवरी मिली वेंदी, घर वेठे बि तहां ऑडर कंदव न। त अची वेंदाव, उहे ऑडर।
अच्छा, न ईअं जीअ तव्हांजी दुकान जो ई कोई माण्हूं अची करे जेसीं तव्हां स्विगी जोमेटो ताईं कयो कयो तव्हांजी दुकान जो कोई माण्हूं ई असां, पर्सनल खे चयूं, खणी थोड़ा अचण जा पेसा वठे, त असांखे
हा हा, न न, उहो चई छॾंदम रख्या एन, ॿ माण्हूं त रख्यल ई एन। अगर तहां घर वेठे घुराईंदव, त हाली मां हुन माण्हूं खे ई मोकले तहांखे डिलीवरी कराए ॾींदम। अऊं हिते मां, शुगर फ्री अथव आइस् क्रीम, उहा बि रखी आहे, मम्मी पापा लाइ। अगर तहांखे खपे, त उहो बि ऑडर कराए सघो अथा।
हाणे मूंखे ॿुधायो भला? फिक्की आइसक्रीम माण्हूं कीअं खाईंदो, शुगर फ्री आइसक्रीम में छा अथव?
हाणे ॾिसो ता, बीमारयूं लॻी त्यूं वञन, त हाणे अगर शुगर फ्री जंहिं खे, शुगर हुजे, त हू शुगर फ्री बि खाईंदा अची माण्हूं। उनजो स्वाद वठंदा।
त उनमें छा नैचुरल स्वीटनर विझंदा हूंदव? जीअं त खजूर सां मिठास पवंदो आ, या वरी शहद सां ॾींदा हूंदा।
हा हा, मिसरी थी वई, या वरी शहद थीयो या वरी इहो थीयो हे जेके ईंदा एन, खजूर जा उन सां पीसे करे उहो मि ठाई, उन में विझंदयूंस। त हुन सां हो शुगर ओड़ी हुनजी मिठास अची वेंदी आहे आइसक्रीम में हुननि जी
बढ़िया तमामु ॿुधी करे बढ़िया लॻो हाण तव्हां ख़ाली मूंखे अॼुकल्ह डिजटल कार्ड त हूंदा ई आहिन तव्हां बि ठाहिया हूंदा। उ कार्ड खणी मूंखे मोकिलिजो मां ज़रूरु ईंदीमांव।
हा त संडे ॾींहुं पंजे लॻे जी त ओपनिंग अथव। ह अचिजो तव्हांखे वी आई पी ट्रीटमेंट मिलंदव।
हू त मां ॼाणा ई ॼाणा। तव्हां वटि न मिलंदो वी आई पी ट्रीटमेंट त बाक़ी ॿियो केरु ॾींदो मूंखे। हीअ त सही चयो तव्हां त पंहिंजा ई आहियो हलो पोइ गॾिजूं था असां आतवार ॾीहुं
ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल।